हेलो हँ मौसी गोर लग हँ गोर लग छी
खुश रहू ठीक छिय
हँ हँ ठीक छै
आओर की हाल समाचार की सभ भऽ रहल छै
भऽ तऽ कुछ नहि रहल छै त अखने कनि देर पहिले खाने पीना खाके एलहु है
अच्छा खाना भोजन भेलिलै ह
ब ह सब बेल खड़ा आइ खेलीये रोटी मटरके
अ ओ
ह
भात भात नहि
कि
भात नहि खेलक भात नहि मिल
हँ हल्का भात केेलिए कनिक बे
हं और पढ़ाई लिखाई ठीक सँ चलि रहल छनि
हँ हँ पढ़ाई लिखाइ अ च
आ राजेश ठीक छ
की कहलियै
राजेश ठीक छै राजेश
हँ हँ राजेशो ठीक छै ई अहाँ की खाना बनबै
हँ छ रोटी से बै बैग
हँ ओ बाह बढ़ियां अइ हँ हँ बढ़ियां अइ तऽ हँ हँ मस्त
आओर के तबियत ठीक भेलैै
आराम छै पहिलेसँ आराम छै
ओ दबाइयो देबऽ पड़लियै
दवाइ हह देने छलियै भोरोमे देने छलियै दुपहरियामे नहि देने छलियै आर एखन बनबै छिय
केते रहैत हेतै बोखार
चेक नै केने रहियै ने एनाही अंदाजा बता पता चलि जाइ छै न जखन बोखार रहतनि त ठण्डा लगैत रहै छै खाना उल कर मन होइ छै नहि त
हँ
ताहि लऽ केँ
ह ह हँ हँ अच्छा क काल्हि संडे छै
पहिले उल्टी उल्टी उल्टी राजाज हँ बसल य त दै छिये दबाई द दै छै
हँ हँ
ओर ओर सभ ठीक
हँ हँ सभ ठीक
ह क कहल त
आ पहिदले होर
अहाँ पेन चार दिन से बंद रखब ओरा दू तीन दिन पहिल जेहिये देखे ल नहि नहि पैघ नहि होयत छै उएह दू तीन दिन ने भेलै उएह भेल छिए हँ गर्मी तऽ छओ आइ उमसवला
हम हम स्वतः छियै एत गर्मी तरमी कुछ ने एकदम डेली पाइन होइ छै तब ठंडा ठंडा हवा रहै छै मस्त छै
हँ तहन मौम मौसम एखन नीक हयत घरके
हमर मस्त चीज
तेऽ
हँ
एन्जॉय करूँ एन्जॉय फुल एन्जॉय खाली रायत वायत क नहि उठक जा ओख तऽ आहा
कतहु अथी होय रात के नैए
ओर अहाँके माँ के तबियत ठीक भेल
नहि एखन ओनाहि छै हँ ने ने हे य
ह
किया
भगवानके बनिया
हँ ठीक भय जेतै
हँ
ह्म आओर सब
त होइ गेल अहाँके
हँ भऽ गेल भोजन भात सब तऽ होयइतेखन पढ़ाई लिख कहाँ भरल सब चीज होइ छै
चालू काम हेते अखैन
हँ एखन पढ़ाई लिखाई सब चीज भए गेलै
हँ
आय हँ माँ सब हँ मा सब ठीक छै
बात भेल छलै दिन मे
हँ हँ दिनमे भेल रहे दू बार
अच्छा नहि हम नहिचेन् नहि छलियै फोन कर कऽ हमर फोन आइ नहि छलियै नहि आइ चलकना त मग साझ व बेर दू तीन क्लॉक क
ओ हो त सुने ने एक बार म यहाँ पर सब ओ इहे पर से एकबार माँ से बात कऽ ले एखन
अच्छा हँ सएह हेतै कॉलेज छिए
खाना अखैन बल्लो देनब
हँ बना लेलियै बना लेलियै बौआ सब खा लेल को
ओ तब हँ तब तब अखने अखने माँ के फो क ले
हँ हँ हँ बतिया लै छियै त
अथ की कहै छै बात जे करै छहक तो बैलेंस त देखैत छौ
हँ हँ हँ ई सब बादमे बात करब
अच्छा ठीक छै
हँ हँ
ओके समझिया और सब मतलब घूम फिर के प्लान छै कि ने कतो
नहि नहि एखन कतो घूमय फिरयके प्लान नहि छै अखन जेना चै छि ओनाहिते चलते एखन
आ
हू
चल द ह कोनाह पढ़ाइए लिखाई बहुत जरुरी छै
हँ हँ
पढ़ाई लिखाई हेतै त सब चीज हेतै घुमनाइ फिरनाइ सब चिज
हँ और हँ वह ने और मामा सबसँ बात होइया
न केओ फोन करै अछि फोन करै नहि छै एखन किओ से बात की क सकै छीयै काम धन्धा करै बला ने हँ नानी से छलियए केने फोन भोर में ह
ओ अच्छा लड्डूके हाल सबटा ठीक छैय
हँ लड्डू त ठीक छौ बड़ बादमाशी करै छौ सब
हँ बदमाशी तऽ करबे करतै बच्चा सब हँ बच्चा सभके बदमाशिएपर ठीक लगै छै
दौड़ दौड़ क भगै छै ह कहै चलूए दौड़ दौड़ऽ भगै छै दौड़ दौड़ कऽ
हँ हँ
आवाज कखनो क लगैछै घरघराइ छै नै
हँ
हेलो
आभी तक नहि है नेट हटक बहुत प्रोब्लब होइ बहुत जादा सभ चीज ठीक छै नेटवर्के के बहुत प्रॉब्लम होइ छै समझलियै
जे त न्गर आ
हँ इम्हरक नेटवर्केके प्रॉब्लम होइ छै
अच्छा तै दुआरे घर घराय छै
हँ इम्हर सबसँ जादा नेटवर के प्रॉब्लम छै और कोनो एतय प्रॉब्लम नहि छै
ओ त तैआरे
हूं बहुते आदमी रहैत छै ने एहि दुआरे कही नेटवर प्रोब्लम हो जाइत
हँ हँ होइत हेतै हर चीज के सुविधा ने ने हेतै हमरा अखेन
हँ हँ अन्दरमे छै ने कभी
तेँ
हँ
चलब बांकी सबकिछु ठीक छै ठीक सँ रहिह सैह पढ़ाइ लिखाइ निक सँ करू ह आओ नन्दनी सर छै ने
हँ ननी से आइ ते नहि बात भेल हे काल्हि भेल ह बात ओ ठीक छै
फोन कर छ कर छी
हँ हमही करै छियै
अच्छा
हँ
ह तऽ लोकके लाइफतऽ पहुँचा दै छै ने
हँ ह
इंसान के लाइफ कतऽ से कतऽ पहुँचा दै छी
कतऽ ह हे ने कतऽ से कतऽ चलि जाइ छै
हँ ह कस कह च छ
तन धइ छी की
आँय
बर्तन धोइ छी की
कूलर मे पानि भरै छलियै रोटी लेबही रंत् हेलो
हँ हँ रोटी दैत रही की
हँ देली अच्छा ले अपन खेलकै या कनी फेकल फेकल नहि कलक
ओ
बड भी टडी छै खाय पबो में यंख बहुत न खराब
प्रियास नहि हँ
पढ़े छी खाए ओ न खाए ठीक छै त बाय
हँ हँ हँ हँ ठीक छै